हैलो
हैलो
हँ अभ एलो कहाँ रही आवाजे ने आ अइलो आवाज आइलो
हँ हँ नेटवर्को दिक्कत कैने छै ने
हँ बहुत दिक्कत हँ खाना पीना हो गेलेल
ओ नहि कहाँ होलै तोहर सब घर परिवार सब ठीक छौ
हँ सब ठीक
सब बढ़ियाँ हँ सब बढ़ियाँ हम अभी तुरन्त ऐबे केलौ घर वापस बहुत धूप
अभी त धान धान रोपै के सीजन छै नय आँय रे बोलै छियो धान अर शिजन होय गेलौ धाने न रोपवा
हँ हँ बड़ी गर्मी मे पप्पा एकदम करिया गेलियो भाय
की करबही धान आर इएहेर समयमे रोपेबे करै छ मेघ बूंदी जब पड़ै छै ने पानि आर रहै छै अभी सभ जगह धान आर रोपाइ रहलै
मेघो कहाँ पड़ि रहले हे बहुत गर्मी छै गर्मी
की करबीही खेत खलिहान बला के गर्मी
नेपाल से चौवन गो गेट खोलि देलकै हन पानी वाला लेकिन तैयो ने पानी पता चले छै एकदम ने
ओ आब बाद आइए जेतौ
कल्हे घाटा उटा लगैले रहियौ लेकिन बारिश नहि पड़लो घाटा लगेले रहहि
पड़तौ पड़तौ आइ जरूरे पड़तौ आइ जगन्नाथ यात्रा छै चलते है
अरे एने ओने पड़ै छै खास अपन जगह पर नहि पड़ै छै अपन बड़ बिरा
अच्छ पड़तौ तनी देड़ सबेर पड़तौ ज्यदे गर्मी कुम्ला जाइ छै गर्मिय से तब होइ छै की करबही मौसम अर के इएह सब रहै छै
अ लइनो कटल रहौ अभी जा क ऐलौ दिन भर लाइन कटल रहे
ओ आजकल लाइन के बड़ी दिक्कत होइ छै की
हँ अभी ऐलै दस मिनट पहिले लाइन अ कटले रह
समस्या यही होइ छै कि नहि रातिमे चैनसँ सुति पाही आ नहि दिन मे लाइन आर रहबे नहि करै छै इएह सब होइ छै हू
अखनो मे नहिे सुते छै आबे छै वहां से स्कूल
अच्छा ठीके कहै छही दिनोंमे कैसे सुइत पेते आदमी जब लाइने नय रहते तऽ कैसे आदमी सुते सुते ई गर्मी में
हं गर्मीयों बहुत छै बरसात के टाइम आयब गेलै गर्मी नहि काम काम हो नहि
खाय लए बनलौँ घरमे कि नय अभही
हँ बनि गेलौ मसूर दाल के झोर
हूँ
आ भात
ओ हँ नीके लगै छै खाय में कोई खराब थोड़ी लगै छै उ सब चीज नीक ही लगै छै खाना पीना अपना आरो सभ सुनाउ
सब बढ़िया खाना अरे कल राइतो में नय ने खैल गेल रा मे म राइत तक रहै गेलियै एगो फिलिम देखैमे
अच्छा
उ फिलिम देखिते देखिते एगारह बाइज गेलै एगारह बजे खतमे होलै अपा बाहर सुता ह निकल सुते सुत पे सुतते सुतते आठ द द दर्द कर लायक क त लौंग के तेल आर खरीद क रखने छियै
अच्छा की करबही आजकल डांर दर्द माथा दर्द ई सब होते रहै छै दर्द के दबाइ घर मे रखैे पड़ै छै
आरो दर्द गै तऽ त मने नहि कह कह कह
ह कि कहै छीही बाकी मौसम आर नय अथी बारिश आर बला बूंदी ब
न बहुत एकदम कड़ा धूप एकदम कड़ा धूप
हमरा आर स तऽ बढ़िए मौसम कइले छौ नय नय छौ धूप रौदा आर नय छौ मतलब रौदो नय छौ हवा चलि रहलौ हन मौसम बढ़ियांँ बनले छौ इह सब छौ आइ रथ यात्रा छौ रथ घिचल जतौ
ओ छ छ
हँ
अहिजा नय कोइ र यात्रा कुछ नय छै जा शायद उन्नैस तारीख के जते
ह खीच ली हैं घीचतै ही जायकार की करते है ते तनीयों सन घिची लीहैं
गेल
तऽ की हेतै तनिए तो छुबय छै जैतै ने तऽ सब हलास से तऽ जाइये रहै ओ ओतना कि सभे ज ओ के सभ ने रहतै ऐमे ओ उड़ीसा वाला थोड़ी भीड़ होतेै जगन्नाथ वला मे
नहि जैसे ने अथी आरमे देखबै छै एकदम पूरा घर भीर एकदम एका पर एक लोक चढ़ल सब
हँ तऽ तनि उ रस्सी छुले जैतै हटल जैतै आर की करतै करैये के की छै येहे सब करतै
कहाँ से कहाँ तक घीचतौ
तनिए दूर कहलियै खाली हाथ लगाय लिहें आर की गौशाला से निकलते उहाँ से बाबा मंन्दिर आर तरफ जैतै पूरा बाजार घुमेतेै आर की एकरा तनी सुन कहलियै हन घीच दिहें चार बजे से निकलतै चार बजे से निकलतै
चारि बजेसँ
चारि बजे से निकलतेै अब देखी राति तक तऽ निकलतै ने रहतै काहेकि भीड़ जुटै छै देखै बला के ने
हँ चारि बजे से चारि बजे से कै बजे तक
अब राति तक निकलते कै बजे तक घूमिते रहतै घूमेै के ऊपर छै पूरे पूरे देवघर घुमैतेै बाबा मन्दिर आर तरफ आर
आ
आर की छै इएह सब होतै
ओन्ने ओन्ने अभी भीड़ उड़ चलि रहलौ की मंदिर मे
आ बहुत भीड़ छै तनी मनिक के पूछे छै बहुत भीड़ छै
कि अइसन अइसन
अइसन कुछ नहि छै भी आइ पी लाइन मे भी पाँच घंटा मे होइ रहल छै आ ई नॉर्मल वाला तऽ जानिये ने ने आठ दस घंटा के छै
नहि काहैक मतलब भेलौ कि अइसन महिना बताईं जकरामे ऐसे अऐबै ने तऽ मतलब ज्यादे भीड़ नहि दिखै
अब आसीने महिना मे उ सब चीज होइ सकै छै सावन भादोे बादे होइ सकै छै जे भी होइ
मने मने छठि पूजा लग
छठि पूजा नै दुर्गा पूजा लगभग उसी टाइम तनि कम भीड़ रहत तौ बस
दुर्गा पूजा मतलब छठि से पहिले ने होइ गेलै दुर्गा पूजा दिवालियो से पहिले
हूंम्म हँ तब की
हँ दुर्गा पूजामे नहि तऽ पक्का दुर्गे पू पूजा मे ने दुर्गा पूजा मे होइ सकै छै कि चारि पाँच दिनके छुट्टीयो मिल जाएत हमरा
हँ ओहो होइ सकैत छै आर की
हँ तऽ देखि किुछु एसन बुझैलै
आ मौसमो ठीक रहबे करै छै उ सब टाइम मे सेहो छै आर की
हँ तऽ कुछ अइसन बुझैलै तऽ दुर्गे पूजा
हँ खाना आर खैले कि नय
हँ अभी तुरन्त खेलियौन खाइए बैठबै कौ अरे अ एक बजे आबै कैलियौ घर
ह खाली दाइले भात बनलहुँ दाइले झोर नय
हँ झोर भात भोरे की बनल पता नहि भोरे सायद भिन्डी के भुजिया बनलो रोटी बनलो
ओ
भोरे तनी धरफड़ा जाइ छिय जाय घड़ी
हँ होए जाइ छै तैयार होतनी ई कर
अरे भोरे मेनहि भोरे मे नहि नहि भोरे भोरे नीद बढ़िआ न होइ छै उठायके मोने उठैके मोने नहि कर
हमे अपने नहि उठि पाबै छियै तऽ तोरा की कहि सकैत छिय यौ
घड़ी देखते देखते मन कर तौ कि पाँच मिनट आर सुईत लैछी पाँच नट आर सुंत लै छी अचानक टाइम हो जेतौ त जल्दी जल्दी कर जल्दी जल्दी एकदम
हूँ कि करबही भोरिये के नीन्द अच्छा दाबे करै छै
हँ एकदम मन नय लगै छै मतलब कि उठिय तनिस मनकरतो सुखतल रहै ने चुपचापी जयबेन नै करबे जयबेन नै करबे आ ऊपरसँ आर हमरा कहि देलखिन कि आ पन्द्रह दस मिनट लेट आ सकते हैं तो आर एगो होई छै कि जो टाइम समय पर पहुँचे
ठीक ठीके कहै छै हहाँ तऽ ईसभ ई सब सुविधा मिलल छौ तऽ कम बड़ी बात नहि छौ की
बाकि एतनो सुविधा द देलकौ हन हँ
यकीन रखियौ काहि रहलैन की रुकले बाद मे लास्ट मेक आधा घंटा एक घंटा रुक जाइ ये
हँ
उएह मना करि देलियै हन नहि जयबे केलियै आब हमराास नहि होतौ दुपर अरमे तऽकेलकोकी से दुोबारा जाएल कहले नहि नहि हमराास दो बारा बड़ा नहि होतौ
हँं तो सब ठीके कहै छै हान उनू सब ठीक छौ ने
हँ हँ
ह देखिन जा रहलियौ हन बौआ बोला रहल हन ठीक ने
हँ ठीक छौ आब हम सुतबे करबौ
ठीक छौ हम करै छियौ फेर बाद मे
ठीक ठीक छै ठीक